हेलो
नमस्कार
जी नमस्कार
हू आज हम एक महत्वपूर्ण र्विषय दुनियामे बड़े तकनीके महत्व पर विस्तार से चर्चा करैत एऽ
बिल्कुल
कल सोचैत छललु जे तकनीक आजुक दुनिया के सबस प्रभावशाली सबमे सऽ एक बनि गेल अछि किआाकि एकर प्रभाव जीवनक के लगभग प्रतेक क्षेत्र पर पड़ि रहल आछि
बिल्कुल तकनीक तकनीकन कारण संचार शिक्षा स्वास्थ्य व्यापार आ यातायात जकरा क्षेत्रमे अद्भुतपूर्ण परिवर्तन देखला लेल भेटैत अछि
सच कहू तो आज से किछो दशक पहिने लोक सब एतेक तेजी गति से जानकारी प्राप्त करबाक कल्पना सेहो नहि केने छल
हँ मुदा इन्टरनेट आ आधुनिक संचार तकनीकन कारण आब दुनिया लगभग एक वैश्विक गाँंव जेका बनि गेल छै अछि
हमरा लगैत अछि जे शिक्षा क्षेत्र मे तकनीकल योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहल अछि
बिल्कुल ऑनलाइन शिक्षा डजीटल पुस्तकालय अलय हँ बच्चो कक्षा सबहक सिखायलबहुत आसान गेल अछि
काल्हि हम पढ़लू जे स्वास्थ्य क्षेत्रमे आधुनिक तकनीक लाखो लोकक जीवन बचावने मे सहायता करैत अछि
हँ उत्तम चिकित्सा उपकरण डिजिटल जाँच प्रणाली आ आधुनिक उपचार पद्धति चिकित्सा क्षेत्र मऽ बहुत मजबूत बना दे देने अछि
सच कहू त कृत्रिम बुद्धिमता अर्थात न्याय के चर्चा आजुक समय में बहुत तेजी सेी बढ़ि रहल अछि
बिल्कुल ए आई विभिन्न क्षेत्र मे कार्यरत गति बढ़ाए निर्णय ले लेबा आ जटिल समस्या हल करबाक मे सहायता करय रहलल अछि
हमरा लागैत अछि जे तकनीक व्यवसाय क्षेत्र के सेहो पूर्ण रूप से बदलि देने अछि
हँ ऑनलाइन व्यापार डिजिटल भुगतान आ बेसिक बाजारक पहुँच व्यवसाय लेल नव अवसर पैदा कैयन अछि
काल्हि हम देखलियौ जे कृषि क्षेत्रमे सेहो आधुनिक तकनीकक उपयोग बढ़ि रहल अछि
बिलकुल आधुनिक मशीन मौसम पूर्ण अनुमान आ स्मार्ट कृषि प्रणाली किसान सभक सहायता करी रहल अछि।
सच कहू त तकनीकक कारण लोक सभा दैनिक जीवन बहुत सुविधाजनक बनि गेल अछि।
हँ मोबाइल फोन कम्प्यूटर आ स्मार्ट उपकरण सब के सरल बना रहल अछि।
हमरा लगैत छैय जे अंतरिक्ष अनुसंधान में तकनीक भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण अछि।
बिलकुल आधुनिक तकनीकन कारण मानव चन्द्रमा मंगल आ ब्रह्मण्ड अन्य रहस्य सभक अध्ययन कऽ रहल अछि।
कलिय हम पढ़लियू जे भविष्यमे रोबोट आ स्वचालित प्रणालीक उपयोग आओर बढ़त।
हँ ई तकनीकी उत्पादन क्षमता बढ़ायब आ कठिन कार्य सब के आसान बनायमे मदद करत।
सच कहू तो तकनीकक सही उपयोग समाजक विकास लेल बहुत आवश्यक अछि।
बिलकुल जे तकनीकक उपयोग जिम्मेदारी से एकल जाय ई मानव जीवन के बेहतर बना सकैत अछि।
हमरा विश्वास अछि जे भविष्य्यक दुनिया पर वर्तमानसे बहुत अधिक तकनीकी रूपसे विकसित होयत।
हँ विज्ञान आ तकनीकन प्रगति मानव सभ्यताक विकासक गति के लगातार बढ़ाबैत रहत।
सही कलियै बड़े तकनीक केवल सुविधा प्रदान करबाक साधन नहि बल्कि शिक्षा स्वास्थ्य विज्ञान कृषि व्यापार संचार आ मानव विकासक एहन महत्वपूर्ण आधार बनि गेल अछि जहि से दुनिया अधिक तेज अधिक जुड़ल ह अधिक उन्नत बनि रहल अछि।
काल्हिे मे सोचैत छलहुँ जे तकनीकक विकास मानव सभ्यतााक इतिहासमे सबसे पैघ परिवर्तन सबमे से एक मानल जा सकैत अछि।
बिलकुल कियाकि तकनीक केबल कार्यक तरीका नहि बदलने अछि बल्कि लोक सब सोच जीवन शैली या कार्य संस्कृति के सेहो प्रभावित कयने अछि।
सच कहु तो आजुक समय मे मोबाइल फोन एक एहन उपकरण बनि गेल अछि जहि बिना बहुत रास लोग अपन दैनिक जीवन कल्पना नहि सकैत अछि।
हँ मोबाइल फोन अब केवल बातचीतक साधन नहि बल्कि शिक्षा व्यापार मनोरञजन आ जानकारी प्रमुख माध्यम बनि गेल अछि।
हमरा लगैत अछि जे जे इन्टरनेट आधुनिक तकनीकी सभसे प्रभावशाली उपलब्धि सब मे से एक अछि।
बिल्कुल इंटरनेट दुनीया भरीक जानकारी के कुछ सेकंड मे उपलब्ध करा दैत अछि। आ लोक सबके जोड़ीक रखैत अछि।
खाली हम पढ़लहु जे एक लाउड तकनीकी कारण डेटा सग्रहण आ प्रबन्धन बहुत आसान गेल अछि।
हँ एहि तकनिकल माध्यमसे लोक सब दुनियामें कते उ से अपन महत्वपूर्ण जानकारी तक पहुँच प्राप्त कर सकैत छथिन
सर्च कहू तो वीडियो तकनीकी कार्य आ शिक्षा दुनोू क्षेत्र मे बहुत उपयोगी साबित भेल अछि
बिलकुल एहि कारण लोको सब दूर रहेथे एक दोसरा से जुड़ी रह रहहि के सहयोग कर सकैत छथिन
हमरा लागत अछि जे तकनीकी तकनीकक विकास वैज्ञानिक अनुसन्धान के सेहो गति प्रदान अछि
हँ आधुनिक कॉम्प्यूटर आ विश्लषण प्रणाली वैज्ञानिक सबके जटिल समस्या हल करबा मे सहायता करते छै
कहाली हम देखलहुँ जे बैंकिंग क्षेत्र मे तकनीकी उपयोग बहुत तेजी से बढ़ल अछि
बिलकुल डिजिटल भुगतान ऑनलाइन बैंकिंग आ मोबाइल एप्लीकेशन लोक सब समय आश्रम दुनू बचा रहल छै
सच कुतहु तकनीकक कारण ववसिक व्यापार विस्तार बहुत तेजी से भेल भेल अछि
हँ अब छोट व्यवसाय से ऑनलाइन माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय ग्राहक धरी पहुँच सकैत अछि
हमरा लगत छै जे तकनीकी भविष्य से रोजगार स्वरूप सेहो बदलि रहल अछि
बिलकुल नव नव तकनीकी कौशलक माग बढ़ि रहल अछि आ रोजगारक नव अवसर उत्पन्न भए सकल अछि
काली हम पढ़लो जे स्मा स्मार्ट शहर अवधारण तकनीकी पर आधारित अछि
हँ स्मार्ट परिवहन ऊर्जा प्रबन्धन आ डिजिटल सेवा सब नागरिक जीवन के अधिक सुविधा जनक बनाबैत अछि
सच कहू तऽ तकनीक अ संग जिम्मेदारी सेहो बढ़ैत अछि
बिलकुल गोपनीयता साइबर सुरक्षा आ तकनीकक नैतिक उपयोग पर ध्यान देनाइ बहुत आवश्यक अछि
हमरा विश्स छी जे तकनीक तकनीक मानव जीवनक गुणवत्ता के लगातार बेहतर बनाएब मे सहायता करैत रहत
हँ जे एकर सही उपयोग कयल जाय तऽ ई भविष्यक पीढ़ी लेल बहुत लाभदायक साबित भ सकै
सही कहलीय जे बड़े तकनीकी शिक्षा स्वास्थ्य सञ्चार व्यापार विज्ञान रोजगार शोध आ सामाजिक विकासक एहन शक्तिशाली आधार बनि गेल अछि जहि से दुनिया अधिक आधुनिक अधिक कुशल आ अधिक के अवसर पूर्ण बनैत जा रहल अछि
कलिय हम सोचैत छललू जे तकनीकल विकास एहि गति से होइत रहल तऽ भविष्य शिक्षक दुनिया आइ तुलना में बहुत अलग दिखाई दे
बिल्कुल वैज्ञानिक आ तकनिकी प्रगति मानव जीवन प्रत्येक क्षेत्र में नाव सम्भावना आ नव अवसर उत्पन्न रहल अछि
सच कहू तऽ कृत्रिम बुद्धिमता अर्थात ए आई के विकास बहुत तेजी से होय देखल जा रहल अछि
हाँ ए आइ आब केवल शोधक विषय नहि रहल बल्कि शिक्षा स्वास्थ उद्धव आ व्यापारमे वास्तविक रूप से उपयोग लागल अछि
हमरा लगैत अछी जे भविष्य मे मशीन सब बहुत रास जटिल कार्य स्वयं करी सकत
बिल्कुल स्वचालन तकनीक उत्पादन क्षमता बढ़ाएब आ समय बचाएब मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाबैत अछि
कलही हम पढ़लियो जे चालक रहित वाहन अर्थात सेल्फ ड्राइविंग वेहिकल पर बहुत तेजी से कार्य चलि रहल अछि
हाँ एहि प्रकारक तकनीकी यातायात के अधिक सुरक्षा आ कुशल बनाएब प्रयास करल अछि
सच कहू तऽ रोबोटिक तकनीकक उपयोग सेहो लगातार बढ़ैत जा रहल अछि
बिल्कुल उद्योग उद्योग हस्पताल आ अन्तरिक्ष मशीन सबमे रोबो रोबोट महत्वपूर्ण कार्य करि रहल अछि
हमरा लगैत अछी जे तकनीक कारण शिक्षा अधिक व्यक्तिगत आ प्रभावी बनी सकत अछि
हाँ डिजिटल प्लेटफॉर्म आ ए आइ आधारित शिक्षण प्रणाली छात्रक आवश्यकता अनुसार सिखबाक अवसर दैत अछि
कल्हि हम देखलियौ जे वैज्ञानिक सब हरित ऊर्जा तकनीक पर विशेष ध्यान दै रहल छथिन
बिल्कुल सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा आ अन्य स्वच्छ ऊर्जा स्रोत भ भविष्य लेल बहुत महत्वपूर्ण मानल जा रहल अछि
सच कहू तो तकनीक पर्यावरण संरक्षण मे सेहो सहायता करी सकैत अछि।
हँ आधुनिक निगरानी प्रणाली आ वैज्ञानिक उपकरण पर्यावरणीय समस्या पहचानबामे मदद करैत अछि
हमरा लगैत अछि जे अंतरिक तकनीक मानव सभ्यता के भविष्य बदलि सकैत अछि
बिल्कुल चन्द्रमा मंगल आ अन्य ग्रह एहि धनसँ मानव ज्ञानक सीमा लगातार बढ़ि रहल अछि
कल्हि हम पढलियो जे भविष्य मे डिजिटल मुद्रा आ वित्तय तकनीकन उपयोग आओर बढ़त
हँ एहिसँ आर्थिक लेल देन अधिक तेज सुरक्षित आ सुविधाजनक बनि सकैत अछि।
सच कहू तऽ तकनीकक संग संग डिजिटल कौशल सिखनाइ सेहो आवश्यक भए गेल अछि।
बिल्कुल भविष्य मे सफल होयबाक लेल तकनीकन ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाय
हमरा विश्वास अछि जे तकनीक मानव जीवनमे बहुत रास समस्या हल करबामे सक्षम होएत
हाँ मुदा एकर सही उपयोग नैैतिकता आ जिम्मेदारी के संग संन्तुलन बनाएब रख नाइम सेहो आवश्यक रहत
सही कहलिए बड़े तकनीक केवल आधुनिक सुविधा साधन नहि बल्कि मानव प्रगति वैज्ञानिक खोज आर्थिक विकास पर्यावरण संरक्षण शिक्षा सूजार स्वास्थ्य उन्नयन आ भविष्य्यक निर्माणक एहन शक्तिशाली माध्यम बनि रहल अछि जहिसेँ पूरी दुनिया लगातार बदलि रहल अछि
काल्हि हम सोचैत छलहुँ जे तकनीकक विकास मानव जीवन के एतेक प्रभावी एहन अछि जे बिना तकनीकन आधुनिक दुनिया के कल्पना करनाइ कठिन गेल अछि
बिलकुल आइ लगभग प्रत्येक क्षेत्र तकनीक पर निर्भर भए गेल अछि चाहे वो शिक्षा हो स्वास्थ्य हो व्यापार हो या मनोरंजन
सच कहू तोऽ पहिने जानकारी प्राप्त करबाक लेल लोकसभके बहुत समय लगैत छल
हँ मुदा अब इंटरनेट आ डि माध्यम कारण कुछ सेकंड मे दुनिया भरिक जानकारी उपलब्ध भए जायइत अछि
हमरा लागत अछि जे तकनी केऽ संचारक क्षेत्रमे सभसँ पैघ परिवर्तन आनेन अछि
बिलकुल अब लोग सब हजारो किलोमीटर दूर रहिते वीडियो कॉल आ संदेशक माध्यम से तुरत जोड़ी सकैत अछि
कल्हि हम पढ़लहुँ जे आधुनिक तकनीकी कारण वैज्ञानिक शोध गति बहुत बढ़ि गेल अछि
हँ शक्तिशाली कम्प्यूटर आधुनिक उपकरण वैज्ञानिक सबके जटिल समस्या सबक समाधान खोजबामे सहायता करैत छथि
सच कहू तऽ तकनीकन कारण व्यापार करबाक तरीका सेहो पूरी तरह बदलि गेल अछि
बिलकुल ऑनलाइन बाजार डिजिटल भुगतान आ ईकॉमर्स प्लेटफॉर्म व्यापार के वैश्विक स्तर तक पहुँचा देने अछि
हमरा लागत अछि जे तकनीकीक कारण शिक्षा अधिक सुलभ बनल अछि
हँ दूर दराज क्षेत्रमे रहनियार छात्र से ऑनलाइन माध्यमे गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्राप्त कैर सकैत छथि
कालहि हम देखलु जे अस्पताल सब मे आधुनिक मशीन उपयोग